हेलो।
ह
अरे आज कल देख रहल छी जे बहुत लोग अपन स्वास्थ्य के लेकार जागरूक भऽ रहल छै खास करि कऽ फिटनेस अ सही खान पान पर ध्यान दे रहल छै तऽ तू अपन दिनचर्या मे कुछ बदला एक रहल छै कि अभियो पुराना तरीका चल रहल छै
बस कहू तऽ पहले तऽ हम एही सभ पर एतबा ध्यान तऽ नहि दैत रही मुदा जखन धीरे धीरे थकान जल्दी लगई लागल आ शरीर भारी भारी महसूस होए लागल तऽ बुझाइल जे किछु बदलाव जरूरी छै
ह शरीर खुद संकेत दे छै जब ध्यान देबे के समय आ गेल छै। नहि तऽ बाद मे समस्या बढ़ि सकत छै
हू एहि कारण अब हम कोशिश करैत छी कि रोज थोड़ा बहुत एक्सर साइज जरूर करी चाहे समय कम हो। मुदा किछु नै किछु जरूर कोई लेलऽ जाय
ह तू कैसन एक्सरसाइज करैत छै काहे कि कई बेर लोक शुरू तऽ करत छै। मुदा कटिन कंटिन्यू करना मुश्किल भऽ जाई छै
हम शुरुआत मे हल्का हल्का वॉक अस्ट्र शुरू कहिएले ताकि शरीर धीरे धीरे आदत डाली ले फेर बाद मे थोड़ा और एक्टिव चीज जोड़ लियए
इ तरीका सही छै काहेकि एकदम से भारी एक्सरसाइज शुरू कर देबे त शरीर थाकि जाइ आ, आ मने सेहो जल्दी छोड़ देत
ह आ एक बात आउर समझ मे आइल जे सिर एक्सरसाइज काफी नहि छैय बल्कि खा नै पान सेहो उतना ही जरूरी छै
बिल्कुल अगर। हम गलत खाना खाइत रहत त सिर्फ एक्सरसाइज करब तऽ रिजल्ट ठीक से नै मिलत
हुँ एहि कारण आब हम कोशिश करैत छी की थोड़ा सन्तुलित आ हल्का खाना खाय जैसे ज्यादा तला-भूना चीज कम करी दै छी।
अच्छा तऽ तोहर डेली डाइट मे कैसन बदलाव आयल छै
सब से पहले तऽ हम पानी ज्यदा पियल शुरू कैलिये काहेकि पहिले ध्यान नै रहत छल अ अब समझ मे आयल जे शरीर के सही काम करे लेल पानी बहुत जरूरी छै
हँ कई बेर हम ई छोट बात नजरअन्दाज करै छी मुदा ई बेसिक चीज बहुत फर्क डालैत छै न
हूं आ कोशिश करैत छी की खाना मे थोड़ा फल आ सब्जी शामिल करी ताकि शरीर के जरूरी पोषण मिलैत रहे
सही छै ने तऽ सिर्फ भारी खाना खा के शरीर सुस्त भए जाइ छै
एक बात आओर नोटिस कैलिये जे जखेन सही समय पर खाना खाय छी तऽ पाचर बेहतर होइत छै
हँ टाईमिंग सेहो बहुत जरूरी छै सिर्फ खाना के प्रकार नय बल्कि कब खाइ छे ओर सोई मानिय राखेत छै
मुदा बीच बीच मे मन करैत छै की किछ जंक फुड खायली त स्थिति मे हम अपने आप के पूरी तरह राखे ने छी बस लिमिट मे रख
ई सही तरीका छे काहे की अगर पूरी तरह रोकब त बादमे जायदा खा लेब
बिल्कुल बिल्कुल बेलेंस जरूरी छे न कि बहुत ज्यादा शक्ति
वेसे तू फिटनेस मे कतेक बदलाव महसूस केला
हँ हँ
वेसे तू फिटनेस मे कतेक बदलाव महसूस केयला
सबसे बड़ा बदलाव ई महसूस भेजले अब जल्दी थकान न होइ छे आ काम मे ध्यान सेहो बेहतर रहैत छै
ई त बहुत बढ़ियाँ बात छै मतलब धीरे धीरे असर देख रहल छै
हाँ नींद सेहो थोड़ा बेहतर भेल छै काहेकि शरीर थकी के आराम मागेत छे
ई तऽ बहुत जरूरी छे निन्द अगर ठीक नय हो तो बाँकी सब चीज प्रभावित हो जाइ छे
सही कह रहल छो फिटनेस सिर्फ शरीर के बारेमे न छै बल्कि पूरा लाइफ स्टाइलके संतुलनके बारेमे छै।
एहि कारण हम सोच रहल छी कि- हमरो धीरे-धीरे ई सब शुरू करैके चाही।
हूॅं, बिल्कुल शुरू कर- मुदा, धीरे-धीरे ताकि आदत बनि जाए आ बोझ ना लगे
हॅं, शुरुआतमे छोट-छोट स्टेप लेब जैसे रोज थोड़ा वॉक आओर पानी पर ध्यान देब
हूँ ई सबसॅं अच्छा तरीका छै काहे कि छोटा बदलाव ही आगे चलके बड़ा फर्क लागै छै
ततय रहल, आब हम सभो अपन फिटनेसके थोड़ा- गम्भीरतासे लेब
हँ, तॅं स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा फायदा है बांकी चीज बाद पे आबे छै
अच्छा ई सब अच्छा तरीका तॅं छै काहे की छोट बदलाव- ई आगे चलके बहुते बड़ा फरक लाबै छै
हँ।
अच्छा काॅलेज से जे इन- जी टूर पर गेल रही, ओकर अनुभव कैसन रहल तोहर? काहे कि हम तो पूरा दिन बर ओहिके बारेमे सोचैत रहीले
सच कह तो शुरुआतमे हम सोचैत रहले जे बस एकटा नॉर्मल बीजिट होइ मुदा जखन ओदिया पहुँचलियै आर सब प्रक्रिया देखके मौका मिलल तॅं बुझलै जे किताबमे पढ़ल चीज असलमे कते अलग ढंगसे होइ छै?
हँ, हमरा सेहो एहन लागल जे जे चीज हम क्लासमे सिर्फ थ्योरीके रूपमे समझ रहेैत अतय जाके आऔर असली उपयोग देखै के देखेकेॅं मौका मिलल
हूॅं, खासकर के जखन लोग मशीनके बारेमे- विस्तारितसे समझ सम- -झा रहल छै ने तॅं एना लगैत छल जे हमर धीरे-धीरे पूरा सिस्टमके बेहतर ढंगसे समझ -झी रहल छी।
हँ, मशीनके साइज आ ओकरे काम करैके तरीका देखि के तॅं हम सचमे थोड़ा हैरान भेइल रही, काहे कि फोटो या वीडियोमे जे दिखैत छै असलमे ओ ओ उससे कहीं ज्यादा बड़ा जटिल होइत छै।
बिल्कुल। ई ओतयके वातावरण सेहो अलग तरहके छल। ह हर जगह अनुशासन सुरक्षा के नियम आ सभ किछु एकदम व्यवस्थित ढंग से चलत रहल।
आ गाइड जे समझा रहल छल। ओ बार बार ई बात पर जोर दे रहल। छल जे इंडस्ट्री मे छोट गलती से बड़ा नुक नुकसान करी सकैत छै एहि कारण हर स्टेप बहुत ध्यान से कल जाई छै
ओ बात सुईन के हमर बुझायल जे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नै बल्कि जिम्मेदारी आ ध्यान सेहो उतना ही जरूरी छै।
सही कहल रहल छौ आज जखन हमसभ प्रोडक्शन एरिया मे गेली रही न तऽ के आवाज मशीन के स्पीड आ लगातार चले प्रक्रिया देख के अलग अनुभव भेल
ह आ ओता हैं काम करे तऽ लो के देख के बुझायला ज प्रैक्टिक नॉलेज कतेक जरूरी छै काहे कि सिर्फ किताबे से सभ कुछ सिख सिखना सम्भव नहि छै
आ याद छै जखन हमसभ के सवाल पूछे के मौका देल गेल छल तऽ काई रोचक बात सामने आयल
ह खास कर के जखन हू केयो पुछलक कऽ एहि क्षेत्र मे करियर कैसन बन सके छै। तऽ ओय लोग जे जवाब देलक ओ बहुत उपयोगी छाल
ओ लोक कहैत छल जे अगर बेसिक मजबूत हो जाएत सिखियए के इच्छा हो तो इंडस्ट्री मे बहुत अवसर रह छै
हा यही बात सुन के थोड़ी मोटिवेशन सेहो मिलत जे मेहनत करब तऽ आगे बढे के मौका जरूर मिलत
आ एक बात ओर अतऽ सुरक्षा के नियम देख के बहुत अच्छा लागल काहे कि हर कर्मचारी हेलमेट ग्लव्स आ बकि चीज पहिर के काम करैत छल
हँ ओ सभ देख के बुझले जे सुरक्षा के बिना किछु सम्भवना छै चाहे काम करते जरूरी नहि ह
ओकर जात जखब हम सभके छोट